हलो। हलो हा दीदी।
हा हलो।
हा हलो।
जय झूलेलाल।
हा जय झूलेलाल।
ॿियो शा हाल आ?
बढ़िया बढ़िया काथां ता ॻाल्हायो दीदी?
हा म मां अं महाराष्ट्र मां।
वरदम तां ॻाल्हायो?
जी जी।
अच्छा, ठीकु आयो दीदी?
बढ़िया, तव्हां ॿुधायो? दीदी न चओ मूंखे निशा, निशा नालो आ मुन्झो।
छो नंढा आयो छा ॾाढा?
हा, हा, हा, हु। ॿियो तव्हां काथो जा आहियो?
असां अमरावती।
अच्छा, अमरावती जा आहियो, मुंहिंजो अमरावती में माइको थव।
हा, अच्छा काथे?
इहो पाण हेॾे प्रवीन नगर साइड।
परवीन नगर इहो काथे आह परवीन नगर?
अरे मतिलब न, न, न, वी एम वी रोड इहो वी एम वी ग्राउंड न ईंदो आह जेको।
हा, हा, बी एम वि कॉलेज जेॾे हा हा।
हा हा उन साइड में।
अच्छा।
ॿियो?
तव्हां काथा जो आहु ई कृष हिनमें अमरावती आह ता अच्छा।
तव्हां कॾहिं खां जॉइन कयो थव?
माखे मतलबु मां कॉलिंग कल्ह खों ई शुरू कई आह। मा खे जॉइन थ्ये हफ़्तो थियो आह टास्क बि अची वियो।
अच्छा।
लेकिन मां कॉलिंग आणी आहियां सम्झो तव्हांजी टीं कॉल आह मुंहिंज बसि।
हा सां।
हा तव्हां कॾहिं खों कयो थव?
असां कल्ह खों कयो आह, पर मा न नु मूंखे सिर्फ़ु कॉल आयो आह मां कॉल कयो कान्हे काॾै।
अच्छा तव्हांखे टास्क न आयो थव छा?
हाणे इहो आइडिया कान्हे टास्क न आयो आहे त मुंहिंजो शुगर लॻे नथो पियो कॉल अचे थो पर वञे नथो।
हा त तव्हांखे टास् न आयो न हूंदो तव्हां चऊ था न कल्ह खां जॉइन कई आह।
हा कल्ह खों, कल्ह खों हा।
हा त थी थो सघे त मतलब टास्क त न आयो न हुजेव।
हा अच्छा।
हा उहो जेके जंहिंॾी तव्हांखे जॉइन करायो आहे हुन खां पुछजांसि न।
हा हा।
हा या पोइ रिफ्रेश वग़ैरह ॿुधायांव हुंदई न भई हुन रिफ्रेश करिणो पवंदो आह बार बार।
हा माखो थिए ई नथो, नथो थिए न मुंहिंजे, मन में एप में थिए ई नथो।
न जंहिं महिल उ तव्हां उ एप्लीकेशन में वेंदव त होॾो थ्री लाइन अचे थी न लेफ्ट हैड साइड में। त हुनन हुन में तव्हां वेंदव न त हुते रिफ्रेश जो ऑप्शन थव।
मां जेको ॾिसो कल्ह मां जेको फार्म भरियो हुयो न जेको मुंहिंजे नाले, हिनन सां जेको पुछंदा आहिनि न फार्म जेको भराईंदा हिनि पहिरियों
हा- हा
त मां उहो भरेियो आ न फार्म, बसि उन्ह में ई च हो ॾेखारे तो पयो, ॿियो कुछु बि न थो ॾेखारे उहो फार्म खां अलॻि
हा त हिकु बार तव्हां हुन सां कॉन्टेक्ट कयोसि, मतलबु मां बि अंञां जॉइन थी हुयमि न त मुखे ॿियें अलाए ट्रें ॾीहं तेे ई आयो हुयो। -टास्क, त थी तो सघेव मतां सुभाणे अची वंञेंव
हा न त मूं ॾाढो ट्राए कयो आ न, मां ॾाढो कुछु कयो आ पर नथो थिए मुंजो, थिए ई नत्थो।
हा त हिकु बार हुन खां पुछोसि, हू ॿुधाए छॾंदव।
हा त हो शाम जो अॼु मिलंदास, असां भवन वेंदासीं त पो मिलंदास त पो त ॿुधाए छॾंदी दीदी हुव।
भाभी उहा, मां चयुमि जेसिताईं हाणे अचनि ता त कॉल उहो त रिसीव कयां न
हा सही आ
हा न छो उहे जेसि ताईं रिसीव कयां, जेसिताईं मुंहिंजो काल लॻे -लॻे काॾे
हा सही आ न, सही आ सही
हम्म
तव्हां निरंकारी आहियो
हा।
भवन में चयुव न, तॾहिं ती पुछाव।
हा -हा, निरंकारी आहियूं न
हा।
असांखे जेहे जॉइंट कयो आह न, उहो बि दीदी उ जेकी मुंहिंजी फ्रेंंड आ उहा बि निरंकारी आहे। असांजो हिकु फ्रेंड सर्कल जो बि ग्रुप आ त, असांखे हुनमें हुन सम्झायो हईं भई हीअं ईअं थींदो आ त असां सभु मतिलबु फ्रैंड्स जॉइन थी वियूं हाणे उन्ह में
अच्छा, माखे, माखे बि मतलब मां बि हिन ते इंस्टा ते एड ते ॾिठी हुई, मतलब हुई इन्स्टा ते फ्रेंंड उन्ह विधो हुअंईं त उनखे मैसेज कयो मांस, उन्ह पो जॉइन कयंईं।
अच्छा, हम्म -हम्म त तव्हांखे आया थव पैसा वैसा कुुछ?
न न ॿुधायांव ती न हाणे हीअ टीं, मतलबु पहिरियों टास्क जेको आयो न हुन में पंजनि ॼणनि सां ॻाल्हाइणो आ मुखे त अंञां मां ईंयं सम्झो तव्हां टियों नंबर ते आहियो मतलबु, अंञां ॿिनि सां ॻाल्हाईंदमि पो वञीं करे पैसा ईंदा।
अच्छा यानी जॾहिं लॻाईंदासीं तॾहिं पैसा ईंदा, अचण वारी कॉल में न ईंदा।
उहो मुखे आइडिया कोन्हे, जोकी मतिलब छा चइबो आ चवां ती न मां बि मतिलबु हाणे ईंअं त यूस न कयो आ, बाक़ी मुखे हुननि चयंउं भई तव्हां टास्क पूरो कंदव तव्हांखे पैसा ईंदव, त हाणे टास्क पूरो कयंउं
त तव्हांखे आया बि त हूंदव न कॉल रिसीव जेके भई जीअं तहां हाणें लॻाईव जेके, भई ईंदा हिनि जीअं हाणे मां खंईं
हा त जीअं तव्हां मैसेज कयुव, अगरि मां भई मैसेज कयां ती जंहिं सां त अगर कोई पो डायरेक्ट कॉल करे तो छॾे, और कोई वरी पो जीअं तव्हां चयुव की कॉल कयो त असां कईसे और कंहिं महिल डायरेक्ट कॉल अची बि ती वंञें ईअं कुछु ना हे
अचेव बि ती न, हं न अच्छा अच्छा ॿई य न लॻायो बि ता अचे बि त ह न
अचे वई हा।
त पूरे ॾींहं में घणा कॉल करिणा आहिनि मतिलबु, अचनि बि कयूं बि?
उह टास्क जे मथां आहे, भई तां मतिलबु मूंखे पंजनि जो टास्क आयो आ हाणे मां कल्ह रात शाम जो हिक सां ई ॻाल्हायो, वरी अॼु हाणे तव्हां हिक खां पहिले था ॻाल्हायो। हिकु तां सां ट्रे, हिय पंज ई हिकु ॾींहं में कर, या तव्हां जीअं बि फ्री हुजो हुन टाइम ते।
हा अच्छा।
हम
फ
इहो सुठो निकतो न, हा। हा, रोटी थी वेई, हाणेई फ्री थियमि माई कमु करे वई, हाणे रोटी- रोटी।
हा उहोई सई माई असांजी भी हाणे आई लेट करे वई असांजो बि, अरे रामनगर।
रामनगर में मुंहिंजी हिकु सौट्र बि ॾिनल ऐ वरधां।
अच्छा।
सिंधू जा, ऐं घर सिंधू जा कान्हनि भाॼी वारा गोविंद सिंधू जा।
दयाल नगर में हूंदव।
हा या? हाणे त ख़ैरु मुंहिंजी हिक उहा सौट तें रहंदी आ अमरावतीअ में शिफ्ट थी आ।
अच्छा- अच्छा।
हा- हा।
अमरावती में त मुंहिंजा ॾाढा माइट आहिनि, मतिलब मुं माइट पुफी आ, मुंहिंजी मासी आ, ॾाढा मतिलबु आहिनि ॾाढा सारा माइट अमरावती में।
अच्छा, रामपुरी में केरु कानेव छा?
रामपुरी में आहिनि न, पिंजानी पेचाणो न?
हा, पिंजानी हाणे मुंहिंजे घर जे पासे, हेॾां बि पिंजानी मुंहिंजे साम्हूं बि पिंजानी रहंदा आहिनि।
उनखे पह चाणोसि, जेको गुरमुख पिंजानी, हरीश पिंजानी।
हे मुंहिंजे घर जे हिते ई अथव साम्हूं हसां बालकनी दीदीअ जी मुंहिंजे साम्हूं ई आहे, हेमा दीदी ऐं मुंहिंजी फ्रेंडशिप आ।
अ हेमा- हेमा केर?
गुरमुख जी हे गुरमुख भईया हेठि रहंदो आ, अउं हा अनिल भईया मथे रहंदा आहिनि न?
हा- हा।
त अनिल हुन भाउ ह दीदी मुंहिंजी फ्रेंंड आहिनि हेमा दीदी।
अच्छा।
पिंजानी जेके चवंदा अन गुरमुख पिंजानी वग़ैरह, हं
तं प्रिया पिंजानी पहचांणदा हूंदवस तां? पृथ्वी पिंजानी, प्रिया पिंजानी ॿार अथनि हुनननि जा।
न इहे त हिते कान्हनि के, हिते जेको चो था गुरमुख पिंजानी इहे चङा भाउर आहिनि पाण में।
न -न गुरमुख पिंजाणी इहे ॿई भाउर आहिनि सॻा, और उन्हनि जा सौट्र तन हरीश पिंजानी, राजा पिंजानी।
हा अच्छा उहे ॿिया हूंदा पोइ
हा उहो मतिलबु इह पंहिंजो उह आहे न मिट्टू चक्की मेन रोड उते रहंदा आहिनि उ हुते।
अच्छा ईअं हा त पिंजानी ॾाढा आहिनि असांजेा ॾाढा ॾाढा अती पिंजानी मुंहिंजे घर जे चवंद न आहिनि। हिन पासे बि वेंंदी आहियां हिन पासे बि पिंजानी जो घरु आहे हेठि मथे दीदीअ जो सामने बि दीदीअ जो घर आहे मुंहिंजे ॿई साइड बालकनी आहिनि त मां ॾिसंदी आहियां ॿई साइड मुंहिंजे बालकनी पिंजानी साम्हूं बि पिंजानी घरा पोइत बि पिंजानी घर आ बैक साइड बि
हा और वरी हिन इहा जेक कीन गंगवानी उहा मुंहिंजी फ्रेंड आहे नेहा गंगवानी पेहचानौउस?
नेहा गंगवानी न चहरे सां पहचादी उदम
हा
हा न न एॾी वढिया न अमरावती। बि दीदी रामपुरी बि ॾाढी वॾी आहे
ॾाढी वॾी आहे उहा त आहे न और तव्हां कहिड़े तव्हां कहिड़े साइड चाहंदा आहियो मतिलबु?
असां ह जेको उदासी गली आहे जेकी दरबारु आहे उदासी। मिठू चक्की आहे न मिठू चक्की हा मिठु चक्कीअ जे हिन विच में ई गलियूं ईंदियूं आहिनि न ॿ टे जेके उदासी गली वग़ैरह
हा हा हा त बसि उहो जेको डींंडीअ जो दुकान कोन्हे इहो ॾेंडो वेठो हूंदो आहे चौंक ते हा बस बिल्कुलु हुन चौंक सां ई मतलबु हिन साइड में दुकान आहे साइड में घर आहे त उहो मुंहिंजी फैंड जो घरु आहे
अच्छा
हा
हा हा डेंडो हुनजो आहे न होॾे हुनज हिकु किराने जो दुकानु आहे हा हा हा
हा
हा हिते हिन चौंक में बि चङा दुकान आहिनि न असांजो सोनारो आहे नायर वारो।
हा हा त पेहचान चवनि सभ उहो ई चवंदी न सभिनि मतलब टेली पूरी
अच्छा।
ॿियो तव्हांखे ॿार वग़ैरह?
न न माखे हाणे ई मतलब हिकु साल ई थियो आहे शादीअ करे।
अच्छा अच्छा
हा ॿार वग़ैरह कोन्हे न्यू मैरेड आ।
हूं ॿियो सभु ठीकु आ।?
सभु बढ़िया ॿियो काथे घुमण वग़ैरह जो हाणे काॾे वया हूंदो न? माइको काथे तहां जो?
मुंहिंजजो माइको अमरावती इमेज
माइको अच्छा अमरावती में आ वेंदा हूंदा मतिलबु ईअं छुटियुनि में न?
न न न न छुटियुनि में कॾी थी वञा।
रहण वग़ैरह न वेंदा आहियो?
न मांखे वणंदो ई कान्हे काथे रवण कंहिं वट, मांखे मूंखे घर खां बिना मज़ो न ईंदो आ।
ॾाढा साल थी विया हूंदा न तव्हांजी शादी खे?
न पच्चीस साल ई थिया आहिन। पंजवीह साल ई बस।
अच्छा
बाक़ी ओ मांखे अगर इच्छा हूंदी आ त मां पैंजी गड़िया वट वेंदी आयां। ट्रे चार ॾींहं हुते घुमी ईंदी आयां पैंजी धीअ वट।
मुंजी गुड़िया जी शादी थी वई तस न हा।
हा
त असांजी इच्छा थींदी आ त मां और हे मुंजो बबू ट्रई निकरी हली वेंदा आयूं। हुनॾे मस्त ॿ ट्रे ॾींह रही ईंदा आयूं।
हा सही आ न, ईअं काॾे घुमण वञ त सुठो लॻंदो आ न।
न पैका त आहिन, बाजुअ में ई आहिन ज्यादा परते कानन, थोड़ो सो ई मतलब रस्तो आ। पर मां न, न वेंदी आयां पेकन वेकन।
अच्छा
बाक़ी शाम जो त पैंजे जीअं गुरू पैंजे भवन हली वेंदा आयूं असां।
हा, हा
कम अगर निपटाए पैंजे घर जो, शाम जो वेंदा आयूं भवन वञूं पो पैंजी फ्रैंड्स सां मिलऊं, पैंजी कें सहेलियूं आहिन।
हा, हाणे तव्हांखे हेबिट हेबिट पै अची वई आ न, त पो ईअं लॻंदो हूंदुव हाणे भई मतलब पांजे रुटीन में
हा, हा, हा पैंजी रुटीन ठहियल आ। हा, हा इहा ॻाल्ह हा, हा।
असां वरी हाणे नया नया आहियूं त पो असांखे लॻंदो आ न भई माइके वञूं माइके
वञ, त केड़े शहर तव? अच्छा अमरावती त तो हा पई करे। अच्छा-अच्छा अचो न अमरावती अचो त। हा
खु़द हा चवांती न हाणे ई आयां हू, मां दो तारीख़ त रिटर्न आई आयां हाणे त।
हा, अच्छा नईं नई शादी पो टिकण आया हुयव, मिली हुई छुटी ॾिनी तईं हसबैंड ने।
हा, मां साल थी वियो आ‌ न ॿुधायोमांव।
हा, तॾी बी साल ई थियो आ न शादीअ खे, ज ॾियन काथे ता अॼकल जा छोकरा ॾियन था को छुटी?
न, न ॾिनी अऊं, ॾिनी अऊं।
असांजा हे न ॾींदा आहिन, बाबा मुंजो ई घोट मूंखे छुट्टी न ॾींदो आ मुंजो हस्बैंड चवंदो‌ आ काॾे न वञ चुप करेे वे हिते ई।
न, न मां पूरो महीनो मतलब महीनो रही आयम पूरो।
हाणे भई हाली जेसताईं ॿार वार थियव, पो त तव्हांजी ख़ुद जी इच्छा थींदव पेके वञण जी।
हा, उहो हाणे पो वरी ॾिसबो।
हा
फिलहाल त हाणे भई
हा
सुठो ई आ।
हा